हलो
जय झूलेलाल, हा अचे ती।
हा, ॿियो ॿुधायो? हा-हा अचे ती न
ॿियो सभु ठीकु आ, तहां ॿुधायो?
बढ़िया सभु, तां किअं
हा, असां बि ठीकु आहियूं, खाधव रोटी?
हा खाधी
छा ठाधव तहां?
अं असांय करेलो और फुल्को।
तहां, खे एॾा करेला वणंदा छो तव्ह?
हा मम्मी ठाहींदी आ पपा लाइ, त असां बि खाई वठंदा आहियूं।
अच्छा ठीकु आहे, जेमल पुछंदिआयां तेमल चवंदा आयो करेलो फुल्को
ह ह ह
हेॾे आ, ऐॾो भाभी करेलो हर-हर कोड़हो न करे व
न कोड़ो न न लॻंदो आ, फुल्के सां सुठो लॻंदो आ करेलो मम्मी ठाहीयो आहे न मसालो भरे थूम में मसालो भरे रेल करेलो ठाहींदी आ। हैलो आवाज़
हा, कहि ॾिहु मां बि ती अचांसि खाइण लाइ करेलो खी
अचो-अचो हि ह
करेलो, करेलो मूंखे बि ॾाढो पसंदि आ।
अच्छा पसंदि तव?
हा
अच्छा
उहो ही चवांस ती हाणे भाभी जे हथ जो मां भी खाइण अचां ती
अचो-अचो ज़रूर
ॿियो, ॿियो मंझंदि जो छा खाधो अव?
मंझंनि जो मे आ
मम्मी खां पुछोस, पुछोस-पुछोस मम्मी खां।
न मम्मी सुम पई आ।
अच्छा।
हं।
पतो हिमाल छा मुखे दीपा नंबरं ॾिनई त न पियो लॻे न त मां मुखे वरी ईअं न पतो हुयो कि हे तव्हांजी इअ दीदीअ जो नंबर तव पासे में त मां हुन के कॉल कई हिनमाल
हा
ह ईं अ मूंखे कहिड़ी आरती पनो नालो थोड़ न ॿुधायईं। या कि इहो बि थोड़ न ॿु सभु मूंखे ॿुधायईं कि भई हुननि जो नंबर तन छा तस?
अच्छा
कोन खयईं मांसि ये, योगिता का नंबर है? जी, नई पो दीपा उतां खां रड़ियूं ती करे नअ इओ दीदीय जो नंबर कान अरे इयो नीतू दीदीअ जो नंबर तयी, मां कटे छॾी मांसि फोन खे
अच्छा
फोन कटे छॾी हीं
अच्छा अरे हो ॿ, ॿिनि फोनुनि खां टास्क कंप्लीट थीया ॿी सिमु हुई कान् त छा कयां त पोइ मां वरी मुहिजे ॾेर जो नंबर खयों। मां चयो हाण दियो तव्हां मोबाइल तव्हां नथा कयो न? तव्हांखे ॿुधायोे मूंखे ॾियो तव्हां चयईं हा वठु- वठु मां चयो ठीकु आहे ॾे।
हा
ॿियो
त, छा चवां? मुंहिंजो बि त इअं ई थियो आह न मां बि लोकेश जे मोबाइल में छा आहे? हिकु त हिन जो ईअं अथसि कि हिनखे असां नेट न भराए ॾिनो आहे हाणे। लोकेश खे। त असांजे घर में वाई-फाई लॻलु आहे त असां वाई-फाई सां ई था लॻायूं नईं कोलियूं। लोकेश जी।
सई आहे न? वियो हलो आवाज़ु अचेव थी।
लॻाइस फ़ोनु चालू लॻी पई अथव अचां थी त हलो
दु हा
त, हिन जो हुयो कि हिन जो जो हिन कॉलिंग जी ई हुन ते वाई-फाई सां थी हले। त कहिं मइल लाइट थी गुल थी वञें त कंहिं मईल लॻे ई नथी कोॉलिंग। ऐं वरी माण्हू हाणे छा था करनि जंहिंजी कॉलिंग बि जंहिंजी कॉलिंग थी वई आहिनि। तॾहिं हो मैसेज पिया था करनि हिन में। कोई मेरे को कॉल करेेगा क्या? कोई मेरेको कॉल करेेगा क्या? अहिड़ो पाॻल हिनमल च तवां जेसीं ताणी मूंखे चयव न की मां लॻायईं थी थोड़ी देरि में, मां चयो जेसि ताईं ट्राई थी कयां हुन में हा ठीकु आहे त अलाए घणा माण्हू अईन हिन में चईन हा लॻाए- लॻाए। जॾहिं अऊं हुनमें लगायूं था त चए थो कि कॉलिंगू थी वई आहिनि पूरियूं त किथां लॻंदियूं फोनियूं?
हा उहोई त।
त उहोई आहे। हिन बारु निशा फ़तवानी हुई।
अच्छा
निशा फतवानी खे लॻायो मास उ नई पूरी टास्क चयो मास पहिरियों जेको नंबर ते हीअं लिखंदा आहिनि न, उह नंबर ते लॻाईमांसि त उन ते न पई लॻे फोन, वरी चयो वरी लिखियो मासि पंहिंजी मोबाइल मां कि भई इ नंबर तो भेजो वरी नंबर लिख वरी नंबर न हुन मोकिलियई। त वरी उन ते बि कॉलिंग पूरा टास्क पूरा कयल अथसि त भई- कयो छो था। इअ त माण्हूनि खे परेशान करण थियो न?
हा सही गाल् आ।
टे ॿॅ ब कॉलिंगूं हिन महिल ईअं थीहिनि।
त हुननि खे चवंदा कयोनि, कि तव्हांजो टास्क कंपलीट थियो आहे हाणे कंहिंखे बि न चओ। लॻाइण लाइ तव्हांखे हाणे न लॻंदो बेमतलब लगाए वरतई।
हा पर भइ अलाए शा तन माण्हुनि खे?
हिककड़ी माईअ मूंखे च कॉल करण लाइ त बयो नमबर ॾिनई, हुनते बि कयो मास न लगियस, वरी ट्रियो ॾिनो तई। चव, घणा नंबर कया अथई भई? ट्रे नंबर ते लॻाया त लॻी वयसि।